हूं जय झूलेलाल
पो रोटी पाणी थी वई तव्हांजी?
हा रोटी असां सुबुह ई खाईंदा आहियूं न, ॿ टाइम न खाईंदा आहिस हिकु ई टाइम खाईंदा आहियूं रोटी
अच्छा
या त सुबुह और रात जो, मंझंद जो न खाईंदा आहियूं असां
अच्छा त हुअं सही मामले में सुबुह जो नाश्तो करणो घुर्जे ॾींहं जी रोटी खाइणी घुर्जे राति जो भले न खायो
रात जो खाइजे सुबुह औं मंझंद जो न खाइजे
न मंझंद जो खाइण ई घुर्जे
हिक ॻाल्हि ॿुधायो तव्हां राति जो बिगर रोटी खाई करे निंड ईंदी आ?
न त जीअं शाम जो सतें लॻे ताईं माण्हू रोटी खाई वठे औं हुन खां पो न खाए हुन सां सेहत बि सही रहंदी आ हो ॻाल्ह बि आ कि रात रात जो बिना रोटी खाए निंड्र त न ईंदी आ
मेन ॻाल्ह छा असांजो छा सॼो ॾींहु वर्क आ न ॿाहिर त ॿाहिर जो वर्क घर में छा असांखे छा वरी पो भुख लॻंदी आ सॼो ॾींह मेहनत खां पो वरी पो छा असांखे रात जो निंड नआई न असां सुबुह जो वरी मंझंद असांखे रोटी वणंदी कोन गर्मियुन में तव्हांखे पतो मंझंद जो रोटी ॾाढन माण्हुनि खे वंड़दीज कोन्हे
हा
त हुन करे हालांकी असांखे चार पंज साल थी विया आहिनि असां मंझंदि रोटी कंदा ईच कोन
अच्छा
असां सुबुह खाईंदा आहियूं या न यारहें ॿारहें वजे असां रोटी खाईंदा आहियूं ऐं पंहिंजे कम ते निकिरींदा आहियूं उन खां पोइ सिधो राति जो रोटी खाईंदा आहियूं।
अच्छा
असांजे समय वरी हुन खां पोइ छा असां वरी वरी एक्सरसाइज़ कयूं था त उन चक्कर में असांखे वरी छा थोरो बुख इशू लगंदो आ।
हा हा
जिम मां अचे थो हुन्न खां पोइ ख़ाली पेट न रही सघंदो आ माण्हू ऐं वरी शाम जो अगरि रोटी खाऊं त असां जिम न वञी सघंदास।
हा त जिम जी टाइमिंग तव्हांजी छा आहे? शाम जी आ?
छह बजे जी
अच्छा मुंहिंजो सुबुह जो आहे न त मूंखे त मुंहिंजी ट्रेनर ईअं ई चवंदी आहे
न असां वरी सुबुह असांजी नि असांजी सुबुह जो निंड नथी खुले न असां वरी नाय साढी नाए खां पहिरीं उथूं कोन
त
हलो,
हा, मुंहिंजी टाइमिंग यारहें लॻे जी आहे न
अच्छा
हा सुबुह यारह लॻे त हे आहे की मुंहिंजी ट्रेनर चवंदी आहे की शाम जो सते लॻे रोटी खाई वठ सते लॻे खां पोइ कुछ न खाइणो आ।
अरे तव्हां हिननि जे अॻ ट्रेनरनि जे चक्कर में शरीर ख़राब टेनर
अञा त मां त मूंसां हीअं थींदो बि न आहे की मां शाम मूंखे न मां ॾींह भर त हलो ठीकु आ न खाईंदम हली वेंदो पर रात जो त मूंखे लॻदो आहे राति जो मतिलबु सते लॻे खां पोइ चवंदी आहे न खाइणो आ सत लॻे खां पोइ मूंखे बुख लॻंदी
त ईअं ई थींदो आ न चवंदा आहिनि न उपवास में भई उपवास रखियो आ। त तव्हां सते वॻे अगर रोटी खाओ था उपवास में त तव्हांखे बरोबर सते वॻे पंजे वॻे दिमाग में रोटी घुमंदी की सत रोटी खाइणी यार ऐं ईअं न लॻंदो आहे ईअं लॻंदो आहे की न भला कोई फ़र्क नथो पए ऐं वरी जीअं असांखे आदत पर जींय मंझंन जो न खाइणी आ, हिनमल अगरि ग़लतीअ सां असांं मंझन जो खाई वरिती रोटी यानी ट्रे टाइम रोटी मां पंहिंजी भेण वटि वेंदो आहियां अगरि ट्रे टैम रोटी रोटी खाई छॾी त ही लॻंदो आ कि मां मतलब घटि में घटि किलाकु ॾेढ किलाकु त ॿाहिरि घुमां मां।
हां, आदत ना आए न।
आदत कान्हे न अउ चार पंज साल ॾाढो लंबो प्रेड थींदो आ, तो त हुन ए करे, आदत पइजी वई आ त खाईंदा इच कोन् हू।
हूं।
हा असां पाणइच कंदा आहियूं रोटी मेन ॻाल्हि।
अच्छा।
सभ असां पाण कयूं त दिक्क़तयूं असांखे थींदियू कोनन
हा त घर खां परे रहिन्दा आयो छा?
न घर में रहन्दो आयां न
त घर में पो पाण तां पाण ठाहींदा आयो
मांजी मम्मी अऊं मां शादी कई काने त रोटी पांण ई कंदुम न
सई आ
असां पंहिंजी मम्मीअ खे कम करण ॾींदा आहियूं कोन
हा सही
हिक ई त राणी मिली आ असांखे ॿी राणी मिली कोन त हिक राणी खे ख़ुश रखूं न घट मे घट
अउ हीअ वरी म राणी बि कान्हे महारानी आ रानी हुजे त ठीक आ माण्हूं
त हिन ॼे करे उनखे ख़ुशि रखो सभु पाण कमु कयो टेंशन कान्हे। अऊं टाइम ॿि घणों लॻंदो। समय थोरी न लॻंदो आ रोटी करण में कोई समय न लॻंदो आ। अध किलाक जे अंदरि सभु थी वेंदो आ।
पो छा छा ठाहे वठदा आहियो तहां?
सभु ठाहे वठंदा आहियां कु अहिड़ो कुझु बि कान्हे जेको न ठहंदो आ मुसां।
अच्छा
छॾे करे
हा
छोकी हिन खे छॾे करे छोक मां न खाईंदो आहियां उहो
हा सई आ।
इन ए करे उहो न ईंदो आहे कोई ठाक
हा ठाहिणो बि न थो थे।
न त खाए ई न माल त ठाहे छा करे हिन ए करे की सादी भाॼी में लॻभॻ पूरी
हा
पोइ मुंहिंजी भेनरूं ई थन आहिनि मूंखे तपाईंदियूं आहिनि पोइ
अच्छा
हीअ भाॼी त कर्च हूंंदा आहिनि म तव्हां मूंखे अची करे खारायो की मां तव्हांखे न चई कि असां हुते बि कम कयूं हिते बि कमु कयूं न त चमत क की मां हिते बि कमु कयां तव्हां अचो तॾहिं बि मां ई कमु कयां?
हा सही ॻाल्हि आ।
ॾूं त स त कीअ ठात त नई दर ठाहे पोइ साफ़ करे कंहिं क पो कंहिं महिल ॿ भेरा परेशान कंदी आहिनि पोइ सा खे लूणु वधीक वि छॾींदी आहि मां।
ह हा
हम
हे बि सही आहे।
त छा कयां त तव्हां ॿुधायो, परेशान कंदा त न कंदुमि
हा
ठीकु आहे तव्हां उहो बि ईअं चवंदा आहिनि की मतलब पुआ ठाहेच कम जो कुझ ठाहेच कम हे कर तव्हां मूंखे खारायो मां आयो आहियां मतलबु कमु त त मूंखे खारायो की तव्हां मां तव्हांखे खारायां, वेही करे
हा
ठीकु आ मां चवंद अचनि तूं साल साल में अचनि तूं माना ठीकु आ।
हा थोरो घणो त भेनर जी बि सेवा करणी हुजे
ह कंहिं महिल मशरूम जी भाॼी चवंदा आहिनि करे ॾे कंहिंमरो कुझ च करेॾे ठीकु आहे क
मिली बाटी करे सभई करे वठंदा कयो, कॾहिं भेण ठाहे करे खाराए रख
न त भेण भेण हूहा त ईंदी आहे त उ पोइ कंदी आहे उहा। उ के केम प पोइ साहकारी प न एॾो तूच कर ॾ तूच कर ठीकु आहे भई कयां त चवंदा आहिनि पो करे ॾींदो आहिनि। चवंदी आहिनि पोइ हिन बहाने वरी मुंहिंजा भाइट हुन मुंहिंजा बांजा भांजा बि सिखीिया आहिनि इहे। हुननखे चऊूंंद न मामा तुम्हार मामा सा करतै तुमारा मामा ऐसा करतै। त तव्हांखे करण ईंदी अथव तव्हां कहिड़ो कम नथा कयो।
हा हिन न ई ब हो बि सु
त मां त मां चवंदो आहिन तव्हांजे मामा वर त कान्हे कोई बि इनजे करे कंदो आ। त आहे त तूं आई न त चई बस तूं तूं तूं ई चढ़ाईनि हिननि खे चई तूं ई थो चढ़ाईनि। तू चढ़ाईं थो पोइ हुनन चक में चयईं, असांखे उल्टो सिधो था ॻाल्हाइनि चयईं।
हा।
त जिते घर जो कमु था चवनि त त चां दुकान ते वञनि था न तूं छाले ती परेशान करे? न न चईं, कंदनि कंदा न त सिखंदा कीअं।
हा सई कवाल।
हा त हिमहिल छा हू हिमहिल तूं थी कर हुन खां ज़ाल थियो? कंदु छा?
न करणो घुरजे सभिनि खे ई करिणो घुरजे, हे सिर्फ़ कंहिंजो मतलबु हिकु जो कमु। में न आहेी रोटी सिर्फ़ छोकिरन खे ई ठाहिणी आहे छोकिरनि खे बि ठाहिणी अच कुझु। कॾहिं कोई एमरजंसी आ कोई नथो ठाहे सघे त छोकरा कम से कम ठाहे करे खाई त सघंदा न।
हा सही ॻाल्हि आहे, रील में ॾिसी ॾिसी करे वेचारियूं छोकिरनि त कमु सिखी वरितोूंन। यण वेचारी वेचा
सभिनि खे सभु कुझ करणो खुजे, छोकरिन कमाइणो बि खुजे और छोकिरिन खे रोटी ठण घर जी साई बि करणी
हा सही आहे न कमनि खाइणु
कोई बि कम हिकु माण्हू कुझ सभी बिठ सां हीरो छा जल्दी थी वेंदो पो हे बि न हूंदो कि हा खाली तोखे ई कड़ो अं जेको कम मिली वञे ॾहिं ख़ाली हुजे करे छॾेाल्हि ख़तम।
न साथ त ॾिजे न बाकि ही न चयजे कें खे भाई मां न कंदुम भई मां हीअं रखंदुमि मांजो कमु आ ई सॼो इअ ॻाल्हि अलग आ इअ ॻाल्हि अलग आ। की भई तूं कंदे त कोई तूं नंढो वॾो न थी वेंदे। पंहिंजे घर जो कम थोूं करी, कई पढ़ाइ जो कमु नथूं करी। तूं अगरि साथ ॾेई बि छॾी अगरि कमु करे बि वती त कहिड़ो फ़र्कु? पए भई तूंखे कम मां ते
पांजो घर आ पांजो कम आ।
ऐं हू पंहिंजो कम आ पंहिंजो घर आ हू पंहिंजनि माण्हू लाइ त थो कोरी पा ॿायरो माण्हू कोन थो करे कोई बि कम त कोई हा त हिनमें कोई नंढे वॾे जी ॻाल्हि ई कान्हे
हा हे कुछ माण्हुनि जी सोच अहिड़े यूपी साइड में हे सोच ॾा ढी आ माण्हुनि जी। हो बिल्कुल बि न करण चाहींदा आहिन महाराष्ट्र साइड में मुंहिंजी मासी रहंदी आ त मुंजी मासी जो पुट बि रोटी वोटी ठाहे वठदो आ सभु कुछ कंदो आ।
चन
अरे हेॾी यूपी साइड जा माण्हू ॾाढा चंडरा आहिन न ॿुधंदा आहिन बिलकुल न
त तव्हां हेन हुनजे हिते रोटी खाधी थव
हा हा
हेन
हा हो हो छा सेव ओर हुन जी
सेऊं टमाटर सब्जी
हा हा सेव टमाटर आलू शिमला मिर्च हे सभु ॾाढो सु सुठो ठहींदो आ पोहा ॾाढो सुठो ठाहींदो आ।
सेव टमाटा हेॾां जो आ न रतलाम साइड जो। सेव टमाटे जी सब्जी होॾे ई वधीक हलंदी आ।
हा
तव्हां विया आयो पो रतलाम हेॾो उज्जैन उज्जैन विया आहियो?
न उज्जैन न वई आयां मां।
न वया आयो
न न
वञी वञिजो हिकु बार होॾे वेंदा त ही सम्झझो हुतां खां ज्यादा दूर बि थो न मुंहिंजे ख्याल सां
आहे पर मतिलब हा वधीक परे न आहे पर आहे।
सत आठ घंटे जो सफ़र आ न हुनजो।
हा थी सघे थो ख़बर न आहे।
मां छोकी उज्जैन खां मथुरा वियो हुअम त अठ खनि कलाक लॻा मूंखे
अच्छा
त तव्हां जो मथुरा खां घणी दूरि आ?
मथुरा खां पंज छह न सत कलाक परे आ।
सत कलाक परे आ। याने तव्हां अयोध्या अऊं मथुरा जे विच में आहियो
हा हा
हूं हा बढ़िया त घुमी अचो उज्जैन मज़ो अचींदो बढ़िया जॻहि अथव अंदर त कारीडोर बि ठही वियो थव। बढ़िया त म अगले साल न त पो अठावीस में कुंभ जो मेलो बि लॻण वारो आ।
अच्छा न न कुंभ वुंभ में त मां बिल्कुल न वेंदी आहियां मूंखे भीड़ भड़ाको बिल्कुल न वणंदो आ।
की भउ थींदो थव गुम न थी वञा।
गुम जी कोई ॻाल ई नाहे गुम
न न कु पहिरियों चवंदा हुआ न कुंभ मेले जो माण्हू गुम थी वियो वीहनि सालनि खां पो मिलियो
हा
ब कें मेल माण्हू वीह मिंटे खां बि पहिरियों मिली वेंदो काथे मां हिन खंबे ते हितां बीठी आहियां। फोर डी ते लॻी वञे न सिधो
हा
न त भई लोकेशन मां तूं घुमंदो रहो मां वञा थी होटल मां रवां थी वञी करे।
सम्झ में न ईंदो आ वीह साल ताईं माण्हू कीअं गुम थी सघे थो मतलब पंहिंजो घर त हर माण्हू खे ख़बर हूंदी।
नंढापण में गुम थींदा आहिन वीहनि सालनि खां पोइ मिलंदा आन नंढापण में वेचारो मलब कुंभ मेलो लॻो आ ईअ सम्झ यूपी में हो रह थो महाराष्ट्र में त हुन वेहारे के छा पतो
हा
हुन नंढे ॿार खे थोङी न पतो
न न हिकु हो न्यूज़ आई हुई न कि ज़ाल मुड़ुस विछङ जी विया हुया वीह साल साल पो मिलिया हो त वॾो सॾो भई हुयो न हो कीअं वरी पंहिंजो घर त ख़बर ई हुई न
हूंदो हुनखे यानि जें के मतलब जीअं वॾनि बुर्जुर्गनि खे पतो न हूंदो आ रस्ता वस्ता या कोई दि दिकतूं हूंदियूं आहिनि न मोबाइल वोबाइल हलाएण न ईंदी आहे न
हा